नौरा काली भतीजाक रिपोर्ट क देख की गणित मे पैंतीस आ विज्ञान मे चालीस नं्बर मोर त चिन्तत भ गेल जे आब शिक्षा के स्तर कते जा रहल अछि
आब बच्चा सबके किताब सब बेसी मोबाइलमे रुचि छै ऑनलाइन गेम आ रील देखै देखिय पढ़ाइके एकग्रता खतम भऽ गेल छै
मुदा खाली बच्चा के दोस्त एबो उचित नहि हमरा सब समयके सरकारी स्कुल मे मास्टर साहब एते नीक पढ़ाबै छल जे ट्यूशन के जरूरत नहि पड़त छल
सही कहलअ आब तऽ स्कूल मे पढ़ाइसँ बेसी एडमिशनके समय डोनेशनके चर्चा होइत छैक शिक्षा व्यवसाय बनि गेल अछि
प्राइवेट स्कूल के फीस देखी के आम आदमी के पोसेना छोड़ि जाइ छै लाखो टाका डोनेेशन फेर हर महीना दस पन्द्रह हजार फीस किताब कॉपी अलग
आ ओहि परसँ कोचिंग क दबाब बच्चा भोर छे बजे से रात्री दस बजे धरी मस तीन जकाँ दौड़ैत रहैत अछि बचपन कतय रहि गेल
हमरा समयमे खेल कूद गाछ पर चढ़ब नदीमे नहायब सब छै ओही सबक शारीरिक मानसिक विकास दुनू होइत छै
सही कहलहु आब तऽ मैदान सभ पर बिल्डिंग भाव टक गेलक अछि बच्चा के ग्राउंड भेटबे नी करैत छै तऽ मोबाइलमे क्रिकेट खेलैत अछि
शिक्षा क उद्देश्य ने केवल नौकरी पाबि लेल न छै चरित्र निर्माण संस्कार समाजक के प्रतेक जिम्मेदारी सिखायल जाइत छै
हँ नैतिक शिक्षाके पीरियड होइत छल पञ्चतन्त्रके कहानी गाँधीजी के सत्य का प्रयोग अब तऽ ओ अब सिलेबस से हटा देल गेल
नहि तऽ की भेल तऽ डिग्री तऽ बड़का बड़का निकलि ह रहल छी मुदा सड़क पर कचड़ा फेकेैत बूढ़ पुरान के धक्का दैत युवा भेटी जाइ
रतन विद्या पर जोर छै समझे कऽ पढ़ैत कतेक गोटे अछि परीक्षामे न प्रतिशत एना इन्टरव्यू मे दो मिनट नहि बाजी पाए
हमर ऑफिस मे इंजीनियरिंग के लड़का आयल ओकरा ईमेल लिखे नहि आबैत छै ग्रामर के गलती फॉर्मेट का पता नै
कारण जे स्कूल कॉलेजमे प्रैक्टिकल नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम सॉल््विंग पर ध्यान नहि देल जायत छै
नइ शिक्षा नीति दू हजार बीस मे बहुत बदलाव के बात कयल गेल छै पाँच प्लस तीन प्लस तीन प्लस चार फॉर्मट स्किल बेस् लर्निंग मातृभाषामे पढ़ाई
कागज पर तऽ योजना बढिया छै मुदा जमीन पर लागू के करत गाम स्कूलमे शिक्षक क कमी बिजली पानी क सुविधा नहि
मातृभाषामे पढ़ाइके कॉन्सेप्ट तऽ बहुत नीक छै बच्चा अपना भाषामे जल्दी समझे अछि आधार मजबूत होइत छै
हमसब मैथिलीमे पढ़ने क शुरूमे तहि लेल गणित विज्ञानके कॉन्सेप्ट सभ भेल बादमे अंग्रेजी पकड़ि लेलहुँ
मूदा इहो के लगे छै ने जे अंग्रेजी मीडियम नहि तो बच्चा पिछड़ी जेतै ई मानसिकता बदलय परी
अंग्रेजी शुरू छै आन्तरराष्ट्रीय भाषा छै मुदा ओकरा डर नहि विषयके रूम मे पढ़बक माध्यम नहि बनाबक
डिजिटल शिक्षा के नाम ऑनलाइन क्लास शुरू भेल कोरोना मे मजबूरी छल मुदा गाँव मे नेटवर्क नहि मोबाइल नहि
सही कहलहु मित्र डिजिटल डिवाइ बढ़ि गेलै शहर के बच्चा जूम पर पढ़लक गामके बच्चा दू साल पाछू चलि गेल
ह सरकार टेबलेट बाँटि रहल अछि मुदा शिक्षक के ट्रेनिंग नहि पर गेम खेलवला छी बच्च
शायद नहि शिक्षकके भूमिका सम सभसँ महत्वपूर्ण ओकरा सम्मान आ वेतन दुनू भेल चाही
प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के आठ दस हजार वेतन आ सरकारी स्कूलमे साठ हजार मुदा रेजल्ट उल्टा ई विश्वास इ रदाबास की
सरकारी मे जॉब सिक्योरिटी चेक जवाब देही कम प्राइवेटमे शोषण छैेक तहि लेल
शिक्षक का ट्रेनिंग मॉनिटरिंग प्रोत्साहन तीनू चाही जापान फिनलैं्ड मे शिक्षक के सब बेसीज
हमरो देशमे पुरान समयमे गुरु क स्थान भगवानसँ ऊपर छल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहैत छलहुँ
शिक्षक स उलझ जाइत अछि सोशल मीडिया पर वीडियो बना के वायरल कर दैत छै
अनुशासन खत्म हो गेलक अछि डर नहि सम्मान नहि तऽ शिक्षा केना हेतै
मजा डर से नहि प्यार से विश्वास स अनुशांत स आबी चाही शिक्षक दोस्त बन चार बच्चा खोल के पूछक
सिलेबस सेहो बोझल छै बारहटा विषय हरेक मे दस टीचर बच्चा के सोचबाक समय नहि
लेस इज मोर मोर के सिद्धान्त अपनाके पड़त कम विषय मुदा गहराइ से रिचर प्रोजेक्ट पर जोर
वोकेशनल शिक्षा के नौवां क्लास ता शुरू करबाक चाही पढ़ाइ बिजली मिस् त्री कोडिंग खेती सभके ऑप्शन
डिग्री के विषय दौड़े दौड़े बेरोजगार के फौज ढाल होल रहलो छै स्किल होएलत सबके रोजगार करते
सही कहलू जर्मनी के डुअल एजुकेशन मॉडल नीक छै हफ्तामे तीन दिन कॉलेज तीन दिन कम्पनीमे अप्रेंटिस
अपना होतै आई टी आई पॉलिटेक्निक क हाल देख मशीन बीस साल पूरा शिक्षा के इंडस्ट्री का अनुभव नहि
इंडस्ट्री एकादमिया लिंक मजबूत करय पड़त कम्पनीसभ सिलेबस डिजाइनमे मदद करैए इन्टर्नशिप दियौ
स्टार्टप इंडिया स्किल इंडिया का नारा तो बहुत अच्छा लागे मुदा गांव धीरे ओकर लाभ नै पहुंच रहल
लड़की का शिक्षा पर विशेष ध्यान देबाक चाही शिक्षित म पूरा परिवारके शिक्षित करैत छथि
मुदा आबो बहुत जगह बेटी कऽ दसम के बाद स्कुल छोड़ी दैत छथि शादी के चिन्ता
सही कहलौं साइकि किल योजना पोषक योजनासँ ड्रॉप आउट कम भेल अछि मुदा गुणवत्ता शिक्षा लेल आऔर मेहनत चाही
सरकारी स्कूलके इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधरा स्मार्ट क्लासस लाइब्रेरी लैब टॉयलेट पेयजल बेंच डेस्क
आ मिड डे मील आर गुणवत्ता बच्चा भूखल पेट नहि पढ़ि सकैत अछि ओहिमे प्रोटीन विटामिन हो
शिक्षक का हाजरी बायोमेट्रिक् स मुद्दा ओकरा पढ़ाइ स स्वतंत्रता सेहो दी क्लर्क नहि बना दे
गिर से निक कागज जनगणना चुनाव पशुगणना मे शिक्षक के लागत देत छैेक पढ़ाई बाधित
अभिभावकके भूमिका सेहो बड्ड छै पेटीएम मे जायब होमवर्क मे मदद करब बच्चा एहिमे दबाब नहि देब
नंबर के रेस मे बच्चा क मानसिक स्वास्थ्य खराब भल रहल अछि डिप्रेशन आ आत्महत्या के केस बढ़ल रहल अछि
हर स्कुल मे काउंसलर चाही योगा मेडिटेशन पीरियड फेल होइ त विकल्प बताबअ
शब्द हटा देबाक चाही कम्पार्टमेंटल या इम्प्रूवमेंट कहक बच्चा क आत्मविश्वास नहिं टूटते
खेल संगीत कला नाटक क लेल अंक दी सिबी एस ए होल हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड नै परल छै
सही कहलहुँ मित्र प्रतिभा के पहचान सभके डॉक्टर इंजीनियर नहि बनायल अछि किओ चित्रकार कियओ खिलाड़ी किओ किसान
हूँ इंडियन ससम के रेंचो जकाँ सोचय पड़त सक्सेस के पीछे मत भागअ काबलियत के पीछे भागा
उच्च शिक्षामे रिसर्चके हालत खराब अछि पी एच डी के थथियसच कॉफी पेस्ट पब्लिकेशन के दबाव
प्रोफेसर सब प्रशासनिक काल मे बहुत बनल छै ले मे फन नही उपकरण नही न नोवेल फेना
आई आई टी आई आई एम के ब्रां्ड बनल अछि मुदा ओहिमे सँ कतेक गोट देश मे रहि एक योगदान दऽ रहल अच्छा जी
ब्रेनडेन रोकय लेल शोधके माहौल सैलरी स्वतंत्रता स्टार्टअप इकोसिस्टम चाही
साथ ही साथ लोकल कॉलेजके स्तर उठाबय पड़त हर जिलामे एकटा सेंटर ऑफ एक्सलेंस
शिक्षक के वजट जी डी पी के सिक्स परसेंट करबाक वादा कयल गेल छै मुदा ओ तिन परसेन्ट के आसपास अछि
जखन धरि शिक्षा पर निवेश नहि हेतै तारी विकसित राष्ट्र सपना अधूरा रहत
करू भी सकै छै अपना घरके शुरू करी बच्चा क किताब क दोस्त बनाबी
गाम के लाइब्रेरी मे दान दी पुरान किताब कम्प्यूटर सप्ताह मे एक घण्टा बच्चा सब के पढ़ाबी
टीचर फॉर इंडिया जा कुछ स्वयं सेवक बायके ससकारी स्कूल मे जाइ गणित विज्ञान का डाउट क्लियर करी
मोबाइलमे शैच्षछिक एप यूट्यूब चैनलके जानकारी दी मो इन्द्र स्किन टाइम लिमिट तय करी
बच्चा के फेल होइ तऽ डर नह सिखिये से मतलब रखी प्रयास क शब्दाशी दी
तुलना करण बन्द कर रहाै शर्मा जी क बेटा नाइन्टी एट परसेंट अनलॉक कही का बच्चा क मोबा मनोबल नहि तोड़ा
जीवन कौशल शिकाव पैसा मैनेजमेंट समाज प्रबन्धन सहानुभूति संवाद ई किताब मे नहि भेटत
खेती बाड़ी बिजली के फ्यूज जोड़ब साइकिलके पं्चर बनायब ईसभ आयब चाही
पर्यावरण शिक्षा संविधान के मूल कर्तव्य साइबर सुरक्षा ई सब नया जमाना के जरूरत छै
हँ शिक्षक दिवस पर खाली फूल नहि साल भरि शिक्षक के सम्मान करऽ ओकरा समाजके हीरो बनाहब
हँ ईसभ तऽ ठीक बा प्रण करेथी जे अपना बच्चा के नम्बर के मशीन नहि नीक इन्सान बनाबैके कोशिश करब ई हमरा प्रथम इच्छा बा
आज समाजमे शिक्षक अलग जगेवा लेज जे बनी पड़त से करब कियकि शिक्षित समाज अछि सत राष्ट्र बनाबैत अछि
हू जीवन कौशल सिखाव पैसा मैनेजमेंट समय प्रबंधन सहानुभूति संवाद ई किताब मे नहि भेटत ई अपने से खोजे के पड़ै
बच्च
तुरन्त बन्द कर‌ऽ शर्मा जी के बेटा नाइन्टी एट परसेन आनि कही के बच्चा कोनो हम नहि जीवन कौशल सुखाावाहक पैसा मैनेजमेंट समाज प्रबंधन सँ अनुभूति समाधि किताब मे नहि भेटे
हू बच्चा के फेल होय से डर नहि सिखए से मतलब रखैत
जी खेती बाड़ी बिजली कथी होय छै जोड़व साइकिल कऽ पंकचर बनाय भी सवायब चाही
हँ हम ठीक कहलौ गाँवके लाइब्रेरी मे दान दी पुरान किताब कम्प्यूटर सप्ताह मे एक घण्टा बच्चा सबके पढ़ाबी